हेलो
हरे माधव, हा हरे माधव, आवाज नथी अचेव?
हरे माधव हरे माधव आवाज़ अचे ती, पहिरां न पई अचे हा, ॿियो सभु बढ़िया?
बढ़िया- बढ़िया तां ॿुधायो?
बढ़िया, थी आयव सत्संग ता?
न सत्संग असांजो अॼु न थींदो आ, हितांजो सत्संग में जुमे ॾींहुं
जुमे ॾींहुं, हरे माधव सत्संग थींदो आ न?
हा, न त मां कटनी में न आयां न मां दमोई में आहियां। दमोह जी आयां, कटनीअ जा पेका आहिनि।
अच्छा।
हा, कटनीअ में संडे ॾीहं थींदो आ न।
हा उहो ई मां चयमि संडे ॾींहुं त थींदो आ कटनीअ में सत्संग हरे माधव जो।
हा कटनीअ में संडे ॾींहुं थींदो आ बाक़ी मतिलबु ॿियनि एरियनि में अलॻि -अलॻि ॾींहं ते थींदो आ।
अच्छा, अलॻि -अलॻि जी। ठीक आ न, वेंदा हूंदव न कटनी पो दर्शन करण बाबा?
हाणे पंद्रहं ॾींह ते रही आयमि हाणे, पेका आहिनि न गर्मियुनि जा
अच्छा जी। गर्मियुनि जा पंद्रहं ॾींहं, पेके में रही आयव त न? अच्छा पो साईं जन जे हेॾे दरबार बि वेंदा हूंद
हा डेली डेली दर्शन थींदा आहिनि, बाबा जन वेंदा आहिनि न राउंड ते शाम जो त हुॾां किचन जे पोयां दर्शन सुठा थींदा आहिनि। हा- हा।
हिन न उहोई मां बि ॿुधियो आ न क्रिकेट खेॾण वेंदा आहिनि शाम जो, डेली वेंदा आहिनि शाम जो?
हा, डेली- डेली हा कॾहिं हाणे ईअं बारिश अचे अची वेंदी आ, त त पो, ॾा वेंदम बाक़ी डेली अधिकतर वेंदा हिनि
हा, शाम जो थींदो आ न वैसे हा हिते, हरे माधव जो सत्संग शाम जो थींदो आ।
अच्छा सतना में
हा, कटनी ऐ शाम जो इतवार ॾींहु
अच्छा, असांजो जुमे ॾींहु सुबहु जो थींदो आ और वरी मंडे ॾींहु, शाम जो थींदो आ मतिलबु मंडे ॾींहु लेडीस जो थींदो आ, अ जुमे ॾींहु जेनट्स लेडीस गॾु थींदो आ।
नि सिन् हुं, हलो, हा हलो बाद में लग प्यारी गुड़िया ह्, हा ॿियो बढ़िया
बढ़िया तां ॿुधायो।
बढ़िया हे सभु हाणे त साईं जन जे हिते, ओ बि थियणा हिनि ज गुरू पूर्णिमा जे ॾींहु ॼणिया पांईदा।
हा ॿे ॾींहु ते तीस तारीख़ जो
हा ॿुधियो आहे न हा
गुरु पूर्णिमा अ तीस जा ॼणिया आहिनि।
हा, तीस जो ॼणिया आहिनि, हा ॾाढी संगत पाए थी, न ॼणिया हिन
ॾाढी ॾाढी ईंदी आ, अॻिले दफ़े त सौ हुआ, हाणे त अञा ई वधीक हूंदा।
हा हिनि बारि वधी विया आहिनि मां ॿु धियो आ, न कि हिन बारि ॾाढी पब्लिक ॼणिया ती पाए, हर कोई ॿुधे तो त लॻे तो की साईं जन ख़ुदि ॼणियो पाईदा त
हा गुरुअ पर, हर कोई गुरूअ दर ते पाए तो न जेके जंहिंखे मञनि था, उते पाए था अचनि
हे न कोई कोई शादी में बि पाईंदा हिनि न
हा रीत जीअं जहिंजी हुजे पर हाणे त, सत्संग ॿुधी ॿुधी पर हाणे रीत रिवाज बि माण्हूं विसरी विया हिनि, न कोई पहिरियों पाईंदो न दशहरे ते कोई भला हीअं हुअं हाणे, सभु बाबे वटि मुंॾण बि थींदा हिनि त सभु बाबे वटि
मुंॾण अधिकतर मंयर में लाराईंदा हिनि असांजे ते मुंॾण हो दशहरे जे ॿिए ॾींहु ते न लहंदो आ
हा कोई ईअं कंदो आ, कोई हिकु दशहरो छॾे करे कंदो आ। जे मतिलबु जीअं जहिंजी रीति हूंदी आ।
हिकु दशहरो छॾे करे, लेकिन अॼुकल्हु उ नुंहरियूं चवनि थियूं की भई तांहा हेॾी देरि सां तां मुंॾण लाहियो त ॿारनि खे चओ था हेॾे न खणी वञ होॾे न खणी वञ हिन लाइ लाराए करे ॼिंद छॾायो असांजी
हा मुंजी गुॾीअ जो पतो तव अढाई साले खां पो लाथोओ सी एॾा वार ज़ुड़ो कंदीइमांसि। चवां पई असांजी वरी छा हुई अ रीत हूंदी असांजी की पहिंरी शिव पो चाहे हिकु ॾींहु जो ॿारु हुजे
अचछा
उते लाराईंदा पहिंरी शिव ते पाण, लहंदो पो चाहे हिकु ॾींहु जो ॿारु हुजे, चाहे पंद्रह ॾींहु जो ॿारु हुजे।
हा सांझे ते बि याने हुन दशहरे जे ॿे ॾींहं ते।
हा त गुॾी जाई मुंजी अप्रैल में अप्रैल में त सा पूरो उहो थी वियुस वरी बे हुन ते फरवरीअ में लारायूंसि पिया शिव ते वरी तें गर गमी थी वई, तैयारी थियल करे असांजो रहजी विया, त अढाई साले जी थी वई त एॾो झूड़ो कटराइण ई दिल ई न पई थे।
हा पो ॿारनि जा वार वॾा थी था वञनि न त पो इच्छा नथी थे पई।
उहई चओ न वी साल उई आ एॾो मस्तु जूड़ो थींदो च पई कटाइण अची इच्छा ई नथी थे हा छा कई।
हा पो वरी वॾा वार था थी वञनि न त सुठा ता लॻनि ॿारनि
हर कंहिंजी रीति अलॻि इन न कोई दशहरो करे, हा। थोड़ी सी लाराए छॾजे न जीअं हा अथसि न हुनजो एरो वार असि व टोरी जी वरी ॾह वार अलॻ।
उहो चयां ती न फोटू खिचे रखियो हूंदवस न, हूं।
फोटू निकिता, हाणे त वॾी थी वई आ हाणे त कॉलेज में आ।
हा त बि हिकु यादिगार हूंदी आ न ॿारनि जी।
आ हो उन ॾी चे पई।
असांजे लाइ जेतिरा बि वॾा ॿार थी वञनि असांजे लाइ नंढा ई हूंदा आहिन।
हा उहो ई आ न यादगिरी तॾहिं चवीं ती न हर जनमदिन ते कढाईंदीमासि फोटू म जनमदिन बि धमधाम सां मलाईंदीसांस हर जनमदिन ते फो टू कट्राईंदीमास। त चवंदी हास गुॾी ॾिस कीअं असां पालियो आ हाणे त पाण जहिड़ा माण्हू नथा सम्झो ॿार वॾा था थियनि त
हाणे, असांखे पढ़ाईंदा आहिन।
हा त उहो ई चए पी मम्मी मुंहिंजे बचपन या फोटो टू त ॾे, साहिड़ुनि खे ॾेखारणा हूंदसि मोबाइल में कॾे पई चए पई मम्मी मुंजे बचपन जा फोटू किथे पिया आहिनि मां पया थी ॾिस।
पहिरां त हूंदो ई न माण्हू फो टूं खीचे के उ एल्बम ठाहे रखंदा हासे न हाणे त हाणे त उह मोबाइलनि में
हाणे मोबाइल ई कैमरो आहे, हूं।
इहो बि वरी जीअं फोटो शूट बि माण्हू अॼुकल्ह थे थो फंक्शन ते उहो बि न छा करनि मोबाइल त सभिनि खे इन त छा कढाए करनि। फालतू इलाव न।
हा हाणे शादी वादीयुनि में बि ईअं अलबम नथा ठाराइनि पिया माण्हू। हा हाणे शादीन में बि अलबम नथा ठारायन।
अ वॾा ईअं हेॾो वॾो मोटा ग्रंथनि वांगुर ठहनि अॼुकल्ह हा। हर ॾियारीअ ते कढ वरी हर ॾियारीअ ते थोरो ॾिसी वरी ॾियारीअ ते रखी छॾींदा आयूं। उह ई आ न काडे वञनि हाणे बि असांजी न न, कुझु काने।
त हे शादीअ आ आवाज ती अचे ताड़ियुनि जी।
ताड़ियुनि जी?
हैलो, हा हा, ठीकु आ, हा मुंहिंजे मुंहिंजे मोबाइल में चालू थी वियो कुझु।
हा उहोई ती चवां न, मुंहिंजे हिते त कुछ कान्हे।
हैलो?
हा- हा अचेव ती आवाज़ु?
हा अचे ती -अचे ती, ॿुधुम गानो बि तो हले राजा।
कुछ चालू थी वयो हुदवं? न- न चवां ती कुछ चालू थी वयो हुदवं न, हा-हा चालू तवि फ़ोनु।
हा, अरे हो मूखां हथु सां गानो दॿजी वियो हो।
हा, बटणु कोई दबजी वयो हुदंव न?
हा त उहो गानो हलणु लॻो, मूंखे लॻे पियो तव्हांजे हिते आवाज़ु ती अचे कुछ, खिड़की- विड़की ते बीठा आहियो, त हेठां ती अचेव।
टच वारियूं मोबाइलूं ईअं ई इन्दी, मुंहिंजी हिन जी मम्मीअ जी ईंदी आ न फ़ोनु ससु जी। पोइ चवनि, स्पीकर ते करे ॾिन्दी आहियांस। चवंदीयां मम्मी परते करे ॻाल्हाए, कनि ते न लॻाए कनि ते लॻाईंदी आ, पोइ हिकु जो ॿियो दॿिजी वञे बटणु।
हा, त पोइ हेॾे खां होॾे ती हली वञ
फ़ोन पे वग़ैरहा सभु हिनि मोबाइल में त चवंदी आहियांसि, हिकु जो हेॾां- होॾां चालू- वालू कुछ न थी वञे भई।
हा सही आ। ॿियो बढ़िया, छा कंदव मझंनि?
मझंनि जो हाणे सेअलु भाॼी कंदासीं।
फुल्को पचाईंदा आहियों?
हा, मझंनि जो फुलको, आहिन राति जो दालि चा
अऊं नेरनि छा ठायोव?
नेरनि कयासीं भिंडी-आलू, टमाटे जी चटनी, पोहा।
हेॾो कुछ भिंडी- आलू बि
थींदो आ, असांजे ट्रई टाईम असांजे घरु राॻ थींदा आहिनि। दीदी ॾाढी मर्दनि जो थिए तो न, कोई भिंडी -आलू न खाईंदो। हा, अठ ॼणा आहियूं पर ॿ ॿारि ॿाहिरि पढ़ंदा आहिनि। बाक़ी छह ॼणा थियासीं।
त छहनि ॼणनि में ॾाढो थी वियो न?
हा, भिंडी-आलू जीअं हाणे मुनिब जी बि वेंदी आ दुकान ते मुनि लॻिल आ न, त उन- उनजो नाश्तो वेंदो आ। हा नाश्तो उॾे वेंदो आ न दुकान ते।
हा तॾहिं लॻंदो हूंदव न, नाश्तो दुकान ते वञे त सुठ
हा जीअं भिंडी- आलू ॿे खाइनि त हे मुंहिंजो घोटु न खाए, त हुन लाइ टमाटे जी चटणी ठहंदी आ, वरी लोकी अगरि कंदा आहियूं लोकी हे खाईंदो त भईया वरी लोकी न खाईंदो आ, त वरी हुन लाइ बि कुछ ठहंदी आ।
अच्छा, थोड़ो- थोड़ो यानी ठही वेंदो आ।
हा, राति जो बि दालि -चांवर त थींदा ई थींदा आहिनि। पोइ वरी मम्मी तूरी खाईंदी आहे असांजी मम्मी वरी ॿियो कोई भाॼी न, तूरी हुन लाइ हिकु या ॿ तूरी ठहंदी ई ठहंदी आ राति डेली हा, मुंहिंजो घोटु हा-हा शुद्ध गिहु विझी करे। ज़ीरो विझी करे सुठी ठंहदी तसि त उहा तूरी मम्मी रोज़ खाईंदी आ। हा ॿि भाॼियूं न वणंदी तसि न, ही पटाटा शुगर माण्हूं त पटाटो बि न खाए, हे बि न खा- हो बि न खा। त तूरी वणंदी तसि, वॾी हाणे चांवर त खाईंदी आ बाक़ी हाणे, इअं ॿे आलू-वारू न खाईंदी आ सफ़ा।
अम्बु खाईंदी तवि अम्बु?
हा, अम्बु खाईंदी आ।
पो अंब चवंदा आहिन शुगर में मेन न खाइजे।
अलाए अम्ब खाईंदीअ मम्मीअ त सही हूंदी अथसि हिक पाक।
हिक फार खाईंदी हूंंदी आ न उहो बि ज़रूरी आहे चवंदा आहिन कोई चवंदा आहिन खाइ कोई कोई चवंदा आहिन न खाइजे
हा पुछंदी आ चवंदी आ खाववा चवंदा आ कुछ कान्हे खाई वठ ॿियो कुछ ॾो वारे थी ॿियो कुछ थोरी न खाईंदी आ।
हा जॾहिं सब वारे थी त पो वरी हिक फार अम्ब में छाए थोड़ो शरीर में मिठो हुजणं भी ज़रूरी ज़रूरी आ चवंदा आहिन।
हा
हा सफ़ा याने इअं फिको फिको खा त पो वरी शुगर हो थी वेंदी आ चवंदा आहिन।
वणंदो आ बिल्कलु बिल्कुल मूंखे त बिल्कुलुांहि बि तुर बि अगरि मिठी मिली वे वंदी नाहे फिकी फिको वणंदो आहे मूंखे शुरूअ खां मतलब बचपन खांाध ते हा पहिरियों त चांहि बि। पीअंदी न हुयमि बचपन में हिते अची वरी थोरी हाणे हिरीं पीअंदी आहियां त सुबुह जो बस अधु कोप त मिठी न वणंदी आहे तुर बि मिठी थी वञे पो हारींदमि पर पीअंदमि न न वणंदी आ मिठाण अलाइ छो न वणंदो आ। अंव अम्ब बि बस हिक फाक त हिक फाक
ह ह मां वरी रोटी खां पो मिठो खपंदो ई खपंदो आ।
खीर बि लॻंदो आ।
कुछ बि हा कुछ बि हुजे मिठो खपे ई खपे
हा कंहिंखे हूंदी आ न आदत मिठे खाइण जी बि
हा मां रोटी थींद रोटी खाईंदी आहियां पो लॻदों मथां कुछ मिठो खाई छॾां
हा घणे ई माण्हू खाईंदा अथव मथां मुंहिंजो ॾेर आ भईया उहो बिअ लाययूं बायूं सियारे में सब रखंदो आ लडू लायूं दुकान ते हूंदी न रोटी खाई मथां खाईंदा आहिन या रात जो बि कंमेल भुख लॻे त उथी करे पो ई लाई वाई खाईंदा आहिन।
हा हा न ज़रूरी लॻंदो आ। आदत जंहिंजी जीअं आदत एंं ऊं करे थो माण्हू न
अंब बि माण्हू केॾा खाईंदा आहिनि बस मां हिक फाक त हिक मुंहिंजी गुॾी बि मां बि हिक फाक खां वधीक न हलंदो
हाणे त अम्ब न ईंदा हूंदा न हाणे त अम्बनि जी घटिजी विया आहिन हाणे ॾाढा
असांजो त पंहिंजो आ न फ्रूट जो
अच्छा हा त पो त ॿारा ई महीना बि अंब खाई था सघो
हा अञा सीजन ईंदी ना ए त पहिरों ई भईया खणी ईंदा मां चवंदी आहियां भई असांखे न खपनि इये इंजेक्शन विंजेक्शन वारा हूंदा सीज़न ई काने की अंब अलाइ किथां ता आड़ियो तां
हा फ्रूट वारा फ्रूटनि वारनि खे फ्रूट घटि वणंदो जेके फ्रूट वारे जी दुकान हूंदी आ हुनखे फ्रूट घट
न न असां खाईंदा आहियूं भईया ईअं, मतिलबु पाण खे कटण न पुॼंदो आ, मांहिंजा भईया ॾेर ईंदा आहिनि। वेचारो दुकान ता ईंदा तई, पो सभु कटे सभिनी प्लेटियूं सजाए करे ॾींदा आहिनि। वरी बि वीचारा कंदा इनि, अरन हा। भैया न ॾियनि त पो असां न खाऊं बि न कोई घर में। पाण ईंदा इनि सभु छिलंदा कटंदा पो कीवी कटींदा सूप सूफ कटींदा ऐं कटे करे सभु ठाहे ॾींदा, डेली हा डेली डेली हा। या वरी केॾी महिल जूस ठाहिनि, गर्मी हूंदी त पो जूस ठाहे ॾींदा आहिनि त पो पीअंदा आहियूं, चवंदो आ खाओ न आहे त।
ईहो कमु हुनजो आहे।
हा। अऊं न हुजे भई आ, न कटे केॾी महिल, हा, उहो ई चवंदायूं वेचारे खे शाबस तस कटे थो भई हेॾा हिंदाणा गिदिरा वरी अनानास जेको हूंदो आ केॾो हो थींदो आ कंडा कंडा। वॾो छो चाकू वठु